सतनाम साखी - हा अची वई आवाज़ अचे पई।
अचे पई आवाज़।
हा अचे पई।
चलो सुठो, ॿियो ख़ुशि, मज़े में?
हा तहां ॿुधायो, ॿियो कहिड़ी ख़बरचार?
बसि ख़बरचार तहां ॿुधायो, मां ॿुधो की ॿार पढ़ंदा मज़ा बि कंदा। ॿारनि जी छा हे, अची वियो हो, बसि ओॾी महिल ई अची चु का हुवा
अच्छा
हा त वरी इह्यो चॿीअ जी छा ॻाल्हि पेए तहां ॻाल्हाई
चाॿीअ जी इह्या ॻाल्हि पए ॻाल्हाई की मां स्कूल वंञंण ला घर में घुसियसि न जीअं ई त मुंजो जेको नयो सेंडिल आ हील पाई हली हुवसि जेको घुमियासीं कयासीं, उहो सैंडिल मां ॿाहिरि रेक में सजाई वई हुअसि‌।
हा।
उहो रेक मां किरियो पियो हो, मां आयमि त हीय रेक जे ॿाहिरि बिल्कुलु खुले में पियो हो, वरी ॾि ॾिठमि त यानी, पापा त हीय चादर ॿधी रखी हुई।
हा।
पहिए में, पहियो बि अलॻि पियो आ ॿई बालूं बि पन्नीअ मां निकितियूं अलॻि पियूं आहिनि मुंहिंजी चोम्पल बि ॿाहिरि पई, आ हिनयो मतिलबु केहे छेड़ा खाड़ी कई आ।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
वरी पो मां ईंयं ॾिठो त वरी मूखे लगो की मां वञी अई तहांखे गालाईंदस तहांखां त तांखे इय-इय गाल सॼी बुधाईंदस, वरी पान्ज़ो ॻालाण थ्यो कान मां कयो त फ़ोन, त च़यन भई सिनान ते वई आहे।
हा
त वरी पो मां गलीअ में आयम, उत् इय ॻाल ॾिसी वरी चोम्पल खे त हुते ई बाहेर रखी आयम जीअं रखणी हुई उअ रख खे अची वयम, एई गली में ॾिठम त मां चोम्पल ॿार जी ऐं मुहिंजी बिनिन जी चोम्पल सजाई, ढंग सां हल लाइन में रखबी आ जिअं सलीके सां, उअ रखे पो हो निकती वस कल घरां। त आयम त मुन्ज़ी हिकड़ी पाद़र त ॿाहेर गलीअ में जीते डस्टबीन हूंदो आ न उ उते इअं ई रुले पयो, ऐं हिकड़ो हीअं टेड़ो-मेढ़ो लगो पयो आ। अई ॿार जी बि चोम्पलूं इअं लगी पयूं इन त मूखे थोरो ईय आ भास थ्यो की कहिं छेड़ाखानी त पक्क ई कई आ‌। वरी मन में अलाए छो ख़्याल किंनो आयो की, अन अलाए छो ईअं छो आ।
हां
वरी पो मां इअ दर खोलण ला लकड़ी जो दर खोलां त मुन्ज़े हथ में कुर्फ़ जी इअ कुंज़ी पई हुई हथ में ई त भई कुर्फ़ खोलींदस त जीअं ई मां ल लकड़ी जो दर खोलां त कुंजी त मुन्ज़े हथ में ई रहे जी वई ॾिसां त तालो कुर्फ़ ख़ुलयो प्यो आ।
ऐं कड़े में अटक्यो प्यो आ।
कुर्फ़ त जीअं कुर्फ़ लॻाईंदा आयूं उअ लॻो पयो आ, ले लेकिन ऊ ढिल्लो ख़ुलयो पयो आ, याने पूरो काने मूं ख़ुलयल। हिक सूत, ढीलों हो। अटकयल न, हा अटक्यो प्यो हो हन्! हा अटक्यो प्यो हो याने की चाॿी लगायण खां पो जीअं खोल, खोलण करबो आ ईअं अटक्यों प्यो आ। त मां हीअं कुर्फ़ पकड़यम त हो त ख़ुली हथ में हो। ख़ुलयल होई त, त पो मूखे थोड़ो अंदर में भय लगो कि भई इअ कीअं, कुर्फ़ खुलयो प्यो आ, चोम्पलूूं इअ लॻियूं प पयूं आऐन, पो त मां डर, हाणे मूखे अंदर घुसण में बि हिक़ बार त डप प् लगो, लगे तो न! त वरी पो मां जाली जो पूरो दर खोली रखयम, ऐं ॿाहेर वारो त हो खुलयो ई हो ज़ालीय जो बि पूर, पूरो दर ख़ोलयम वरी हिक़ बार त भगवान जो नालो वठी ऐं वरी हिक़ बार त सॾ कयम आशा, ज़ोर सां रड़ कयम। त वइ मां सोचम, ऐं अन ॾिसूं त सई पाण पेरीं रड़ त करूं प्या, वरी ईंदी त वरी ॾह ॻालयूं बि पुछंदी। त वरी पो मां ठहींदूं हा, वरी पो ईअं चऊं ता न आयूं कान आयूं, कान आयूं कान त ॿयूं ॻालयूं ती ठवन वरी पो मां त ओ दर खोले पेहऱी त हीअ मूड़ी करे, झुकी करे ॾिठम। पार्लर जो डॉर त बंदि आहे न, हा बंदि आ, अंदरो कमरो त कॾो लॻो पियो आ, वरी पोइ कमिरो कमिरो धीरे-धीरे खोल उह दर त खुलियो ई पियो। क कॾो धीरे-धीरे खोलियमि, ॾिठम त जीअं पलंग खे रखी वयासीं, पलंग त ओड़ो ई आहे। वरी पोइ अलमारी खोली, अलमारी में जीअं पर्स जे जॻह ते रखिया हुआ, हुन जॻह ते ई पिया हुआ।
हा।
वरी ॿाहिरि वारी अल्मारिनि खे हथ लॻायमि, त पापा कोई कुर्फ़ लगॻाई वियो हो। त वरी कुर्फ लॻा पिया हुआ, त वरी पोइ वञी थोडो जान में जान आई, वरी रंधिणे में वियमि बोतल पाणी जी भरे मां त एतिरो घबराएजी वियमि, हिकु बार त की, मूंखे त न प्रेशर ई ठही वयो।
त वरी ह न मां त, हाणे टाइम त साढे सत, थिया हुआ घर घुसी थियमि त, त वरी पोइ मां त पहिरीं फ्रेश थी पाणी जी बोतल खणे खणी मां त कुरक कुफ खे, हू जेको कुर्फ खुलियल हो न, उहो कुर्फ त लॻायमि इन हैंडल में मथे ठीकु आ, ऐं जेको कुर्फ लॻाइण जी जॻह उते हुओ न, उहो मां ॿाहिरि वञी, गेट वारो कुर्फ खणी अची करे उहो लॻाए रखियो।
हा।
की मां न, कुर्फ वापसि उहो ई नथी हणी वञा इहो सोचे करे, मां वियमि हली, इस्कूल मां हा आयमि त न अची करे, त उ ॿ मुंहिंजी जेकी कुर्फ जी कुंॼी हुई उह त मुंहिंजे हथ में हुई, ॿाहिरि गाॾी खड़ी कई न त मां हेलमेट रखियो हुते, त हुते कुर्फ जी चाबियूं पई हुयूं पापा वारियूं छल्लो इहो, जेको मोकिलियोमाव फोटो में उहो वारो, उहो छल्लो खणी आयमि न त मुंहिंजे दिमाग़ में ल छा ई त पहिरीं त छल्ले वारे खे मां हैंडल वारे ताले खे विधमि, विधमि त खुली वियो ईअं, जीअं तव्हांखे फोटू मोकिलियो, यानी हुन कुंजिनि सां ही कुर्फ खुली वयो। त यानि की के हीअं ई खोलियूं आहिन, कुंजी तां सॼाई रखी खी आयो ॿाहिरि, त हुन सां खणी करे उह त खोलंदो न, हर को माण्हू खोलंदो कुंजी भैया तालो पयो वटि खोले लॻाए, ईअं मूंखे लॻे थो के कयो हो। ऐं पोइ मां मुंहिंजे तालो खोले पोइ अंदरि अची, तव्हांखे पहिरीं त पहिरीं, फोटो तव्हांखे मोकिलियो मां। त इन यो मतिलब कि माण्हू इह्यो सम्झे की कुर्फु लॻाई शायदि कुन्ॼी इते ई छॾी विया हिन। त उह कुन्जी लॻी ॿि वई, ईअं पो मां ॿुधायोमांसि पापा खे। की भई तहां कुर्फ ॼी चाबी छॾी विया आहियो, कुंॼी। त वरी तहांखे ॿुधायंई छा।
हुं।
हा न, छा चयईं तहांखे?
मूंखे त मूं त फोटू ॾिठो न मां तॾी त चयो छा मतिलबु,
ता हा छा मतिलब त हाणें ॻाल्हि ईह्या हे की ॿ मत्थे ॼेकी दुकान आहे न, उन्हजी कुंॼी हुई इह्या, सम्झो ता ॻाल्हि, सम्झॼो हा न त यानि की तहां मत्थे ॼे सामान ॼी ॿि चाॿी छॾी वियायो। हा न, ऐं घर ज् ख् घर ॼे ताले खे त हीअ कुुंॼी लॻेई पई। यानी तहां घर ॼी ॿि चाॿी छॾी वियायो, मथे दुकान ॼी ॿि चाॿी छॾे वियायो। यानी इह्यो तालो, मुखे अॼु यादि प्यो अचे इह्यो कुर्फु, केंहिं ॿि त चाॿी सां खुली वेंदो आ केंहिं ॿि कुंॼी सां तो खुली वञें। तॾहिं ॿि असां चरियनि वांगुरु ईह्ये ही कुर्फु हणीं पिया घुमूं सदाईं,
न हांणें हणिजंई न इह्यो।
उहोई त हांणें चवे पियो न पापा की ॿियो कुर्फु ॾियईं आं, ॿियो ॿुधायंई आं, तोखे मां। पो स्कूल वंञंणु महिल हू हणीं वंञेआ, मां सोचियम् मां स्कूल वंञंण लाए ताहिंखे पहिरीं फ़ोन करां हां, पो मां पहिरीं अठे ॿॼे पी वंञां पो वरी तहांखे फ़ोन करां, पो तहां -तहां कुर्फ ॿुधायो जॾहिं कुर्फ हो त मां हंणीं वियमि हली न।
हा।
इह्यो हो ॻाल्हि, त वरी पो मां त वियमि हली। वरी पूरे रस्ते ईअं पियो लॻो, टाइम- टाइम- टाइम। वरी पो पहुंची वई हम वरी, टाइम ते इह्यो, कयम पो लेकिन हिकु मन में हींअर ॿि खोलियम पार्लर त यानी, केंह खोली छॾी रखियो आ या हु पांणंई खुली वियो आ, मुखे त ॻाल्हि सम्झ में ई कोन आई। कुछु ॿि, ॿई कीअं चइॼे ॿारनि खे पो अॼु ॾींहं में सुम्ह पई हुअसि, त ठका ठक ठक ठका ठक आवाज़ अचे त, ईअं लॻो ॼीअं पापा थेली ॼा पैकेट उछलिनो ऊहं आवाजूं प्यूं अचनि, त ॿाहिरि निकितमि त पुठियां चारई ॿार, छोकिरा चारई, उहे ॿाहिरि गलीअ में शान ॼी फुटबॉल खे टपा टप, टपा टप पिया उछलनि।
हा ॿसि हा ईअंई कंदा हूंदई, इन्हनि ॼे ई कम तई इहे।
त उन्हनि ॼी आवाॼु वेईचे चयमांसि तहां कंहिंखां पुछी करे इह वाल् खईं? हं ऐं हांणें मां मुंजे पापा खे ॿुधाईंदमिएं ई तुन्जे तांजे पापा सांइ ॻाल्हाईंदासीं हांणें, तहांसां ॻाल्हाईंदासीं ही कोन।
पर हिन पासे अचनि ई न -न साफ़ चई छॾीन हां,
त इह्यो ई त सम्झ में अरे तव्हांखे मां टियो ॾींहं बि हुनजे साम्हूं इहो ई चयो की मां चयो कानि मांसि, टियों ॾींहुं ॿार खे जेको बंदि गेट जे ॿाहिरि बंदि कयो हुनि न मां रंधिणे में मलिया पे बासण अलाए रोटी पे ठाई, ॿार रोए धमाक हिकदमि रोए, ही त ॿाहिरि गेट जे ॿाहिरि कढी हिनखे गेट बंद करे विया हली।
हम्म।
हू नंढो छोकिरो, हुन खां गेट खुले न त ही हिते भी-भी रड़ियूं पियो करे। ऐं। वॾो माण्हू घर में कमरे में त हुनखे त ॿुधण ॿुधाए त वरी पो मां रंधणे में हुअम। पो मां वञी करे दधड़काई आई मांस, चईमांस हितां हटी वञ बिल्कुल। ऐं वञी पुठियां गेट ते वञी रो, हितां निकर।
हा।
हिनखे हिनखां जीअं ई हिनखे मोकिलियो हितां त हू टई वॾो वारो ऐं हू हुनजा ख़ुद जा भाउर ॿई, हूहे अची व्या पो हू आया त मूंखे वरी हुनन आवाज आई कि वियोहली, वियोहली, वियोहली, ईअं करण लॻी, उई पुठियां गेट ते विहो हली त वरी पो मां हिनन खे धड़कायो। कि हिते छो पया बंद करोस भाई, हुते वञी बंद करोस न। त पो, पो वया।
ओॾीमल ई माणस खे सॾ करे चई चसां न तूं ॿि।
पो मां मां त कंपेर कयो जे मां हिनन खे ही दड़को ॾिनो। कि अञा, हाणे हिते ॾिसजी आयो न, पो ॾिसजो। इहो चई करे मोकलियोमान मां ओॾीमैल। त इन लाइ बि चय भई हर ॻाल असां ई असां चऊं माइयूं, त उ माइन जी ॻाल, माइन जी ती रवे।
ऐं कदमवारी कान लधी कुंजी?
उहो त मां ॻोल्ही कोन, छा ॻोल्हे अचां, इअ ई लॻाई ॾिसी अचां हां छा?
सु सुबुह जो वञी हिक चकर लॻाए अचजां। पट वट ते किरियल हजा, इनखे घुमाए ॾिसजां। इहा त कोन्हे, हि ॿ भई असांजाम। वञी त भले वञ हींअर ई।
हा हा हींअर ई ॾिसी ती अचां ए हीअ ई वारी चाबी अगर लॻे ती त इअ ई लॻाई ऐं हिते रखी थी वञा, के ॾिसां थी, छा थी करां। न त खणी, कुरफ खणी मटजेस, ब्यो छा।
कुरु, हा, ऐं च चए तो मथ थे ॿि वॾो लॻाए आयो आयां, अलाए केड़ो लॻाए आयो आ भई। कि छल्ले में चाबी हुई, टंगी आयो आयां, मूंखे लॻे तो ईअ ई त कोन टंगी आ
ईए ही, इए ही, इए ही पी लॻे मूंखे, मूंखे इहा ई पी लॻे ॻाल। हिते पई हुई आ, मां टियो ॾींहं वेंदे मैंल ॾिसंदी वई आयां हिते ई डीस अची वई आहे मूंखे लॻे पयो।
त हिन खे ॿि पाण सुञाणूं त सही न भई, हि ॿ त ईअं ई लापरवाहियूं कन ता न, छा कजे।
त मां टियों ॾींह स्कूल मां आयम त गाॾी जे हेठां पंजाह सठ रुपए जो त हु प्यो हो, वरी खणी रख्यम।
उहो त आहे दिन जो कम आहे।
हा। इहो आ मतलब, त छा कजे हाणे, हा त पो मां हे हिक बार कुरफ मटी अची ॾिसींदम, ब्यो त छा कजा कर।
हा हुनखे ब ॾिसीस। लाइट, जीरो मथे अथ ई लाइट इने न, न गलीअ में बि हूंदई मूंखे लॻे थो छति वारी लाइट आहे।